नमस्ते भैय जी नमस्ते भैया। बोली ने की हाल छै अहाँके ।
हमर हाल चाल सब नीक छै फर भैया बोल छै अभी समझेल छै भैया न।
आ अदे आ। । आऔर बताई अहाँ के सब खाना पीना भए गेल छै।
हमर खाना पीना सब हो गेल छै रोगो ब खाना।
जी हमर सब खाना पीना भऽ गेल। अच्छा ।
आओ बताय छै खाना पीना का। खैल छीिय आज ।
हम तऽ खाना पीना खूब नीक चीज खयले छी अहाँके कैसे बताउ हमरा तऽ समझे न आबै छै।
अकेल अकेले नीक खाना खाइ।
नहि अकेले अकेल तऽ आम खायबे। करे छी अहाँ आबै छी ने त अहाँ के कैसे खियाइ छी अहाँ आउ अहाँ के मीट खियाई छी ओ भी ऐसन मीट खिया छी होटल के मीट खिया छी जो अहाँ। के कबो न खैले हम एतना शानदार मीट खियाइ छी यहाँके। कबो आइ आम तब ने व । रियउ। हँंने ेम्पो पर। बैठा दे मने से अहाँके चलियो जा अभी आ इतना सुन्दर। इतना नीक मिीठ खिया जैसे वहाँ पे जसवाल होटल छै ने उसी तरह के मिीठ खिया। ओहो से बढ़िआं मिट हम तऽ- हमर। हमर तऽ चौके परे दुकान छै तऽ हमरा कोनो दिक्कते न भेल छै हमर। तऽ घरे जब मन तब आबल रहै छै हम। अहाँ के बोलै छी रोज नहि आबै छै नहि रोज। रोज ने जैसे कोनो गेस्ट आबै छै चाहे जेकरा कहियो मन करै छै खााय के खसी के मीट सब। खाइ छी लेकिन अहाँ हम तऽ अहाँके हम खिला देब।
ओ जादे घरके खाइ छै कि मार्केट खाइ छै।
नहि हम तऽसे मुर्गा के घरे के खााय छी आ खसी के बजारे के खााय छी काहेकि।
तऽ बाजार मे स्वाद बाजार के बाजार के- स्वाद बढ़िया रहै छै। ी ।
अरे हमर जो गाँव छै ने मीट फेमस छै यहााँ परे बड़ा दुःख से आबै छै लोग मीट खरीदो समझली।
ओ हँ समाज।
छै कबाब बने छै खूब बने छै ते ई गावे पूरा मिट फेमस छै।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
जे ना अगे आउ अहाँके कब आइ छे अभियो आ जाइ छै अभे आउ अहाँके तरफ मतलब क एगो जाउ कोनो पे जो बस लागे छै जो पकड़े देल जाइ छै। ऊ पकड़ ले आ आ अहाँ बोले छै उ मतलब सबस लास्ट में पकड़े छै ओतब ओ अहाँ के बोले छै ने कि हमरा जाय के बा घूमे त ओ बोले छै क क क देर रुक जाय ला आ फेर जब बस वस चले लागे छै त उ अहाँ के बस धरा देबे। उ अहा के बाजार उतार देवे छे फोन करे छे हम लगले आ जाए छीए हां के पास। उह बजारमे प दोकान । ह बजरवे पे दुकान छै। न रा रात न आबै छै अहाँ सात बजे तक अपन घरे रहै छै।
अभी चार ज़ीरो सात में ।
हँ। अभी चलब तऽ छौ बजे पहुँच जाइ छी अहाँ साढ़े छओ मे अहाँ तऽ बढ़िआं से खा पी के छ हँ साढ़े छओ तक खा पीक के आ सात बजे तक घरे रहै छी अहाँ।
कैसा ई मे आ जाइ छै।
हँ। आह जबमन तब आइ आ जब मन तब आय छी अहाँक आ तऽ कालूए आ कालू तऽ। कालू आाव कालू तऽ इतवार छै।
कलआइ छी न।
हँ टे टेम्पू से फीस ।
टेम्पू ।
टेम्पू भाड़ा तऽ तीस रुपआ लागै छै लेकिन ओ बात के बैठ के आय छै तनी बढ़िया से आबै छै बसबा मे तनी ई दिक्कत होइ छै कि। खड़ा कबो कबो सीट रहै छै तऽ बैठा ल होै छै आर सीट नहि रहै छै तऽ खड़ा करा देबै छै।
बात तऽ सहीए कहै छिये लेकिन बैठ खीम ह लेकिन बैठ ही के आइ बैठी के मजा आय छै आ खड़ा का आइ छै।
अरे हमनीके तऽ खरे होके मजा आबै छै हमनी तऽ दस रुपैआ देबै छी आ हमरा हमने पहुँचा देबै छी आ।
त रहुआ दोस्त साथे आय छै हम अकेले आय छी तऽ मोन थोड़े लागै छै।
अ तऽ बस अ तऽ अहाँके कोनो। दू घंटा के रास्ता छै आराम से बस में बैठ जाय के छै ओकरा बाद अहाँ के की करे के छी कि बस में बैठ के ओकरा बाद मोबाइल उ निकाले के। तनिका देर रील शॉर्ट वीडियो ई सब देखे के छै ओकरा बाद जैसे देख लेब अहाँके ओकरा बाद उतर जाइ छै जदा टाइम ए लागे छै।
एगो बात कहै छै रहुआ अकेले सफर करे छै केना ट्रेन से कहब अकेले सफर।
ना ट्रेन से हम सफरे करैके मन ना करै छी, हमरा बस से कर लेबै छी। टेम्पू से कर लेबै छी, लेकिन ट्रेन से न करै के मन करै छै, ऐसे ही लेकिन हमरा अकेले जाओ के मन ना करै छै, बा अजीब लागै छै। कोनो कोनो साथ मे रहै। छै ना, जानू चाहे ना जानू लेकिन कोनो साथ मे रहै छै ने तऽ खूब नीक लागे छै।
और एगो बात सुनै छी कि रौउआ कभो अकेले सफर दिन भर के रास्ता मे कभो अकेले सफर करै छीये कि ना बस या
ना आज तक ना करलै छी। बसो सेे ना करै छै। समझे छी। आ हमु बसे से सगेरे सफर ना करलै छी। हेलो अहाँ के हमरा अवाज न सुनाय देबै छै, अहाँ कनि जोर-जोर से बोलू न, अहाँ के अवाज सुनाय दे तब नु हम कुछ बोल -